हेलो! हँ हँ बहिन ठीक छियै?
हँ ठीक छी, अहाँ कतय छी?
अखन तऽ घरे पर छी, अहाँ ठीक छियै ने?
हँ ठीक छी, अहाँ ठीक छी?
हँ बौआ सब ठीक ऐ?
हँ बौआ सब ठीक अछि, की करै छी?
बैसले छी, अहाँ की करै छी?
बहुत हम तऽ काज करै छी, हम बैसल थोड़े रहब।
एते हल्ला किया हइया?
बच्चा सब करै या हल्ला बहुते बाल-बच्चा एहि हमरा आओर सब ठीक छै। हँ
खेनाइ-पिनाइ की बनेने छलियै?
दालि सब्जी सब बने अहाँ की सभ बनेने छलहुँ
हम तऽ भात सब्जी और दाइल सन्ना तिलकोरिके तड़ुआ
आ
आऔर घूमै फिरै लए कतौ जेबै की नहि?
कतौ नहि कतौ नहि जेबै कत जेबै‌ हम। आओर अहाँ कतहु जेबै अपन वौर संगे घुमय लए?
देखियौ नेे हेत तय तऽ सिजौलमे राम भगवान के मूर्तिके स्थापना भेलै ओतेहे जेबै।
ओ हमरो कहब हमहू जायब आहां संगे।
चलब ग अहाँके गाममे जे उपनयन भेल छला से केहन गेल?
बहुत सुन्दर भेल हमरा तऽ बहुते चीज भेटल।
अच्छा साड़ी ताड़ी भेटल हैत?
हँ भेटब आओर। आओर सब कहू अहाँके घरमे सब ठीक छैथ अहाँके मम्मी पप्पा सब?
हँ हँ सब ठीक छथि।
ओ अहाँके नबकी भउजी ठीक छैथ।
हँ ठीक छथि। न ओहो काज धंधा करै छथिन बड़ सुन्दर से रहै छथिन।
अहाँके भाईजी शान्त छथि आब?
हँ हँ बड़ सुन्दर छैथ। आऔर सब कहियौ राजनगरमें जे राज पैलेस छैय ओहो बड्ड सुंदर घूमे वाला जगह सब छैय।
हँ आहाँ जाइ छियै से? नहि हम तऽ कहियो नहि गेलहुँं क तय जायब हम बच्चामे हम हरदम लागल रहै छी अहाँ जाइ छी?
हँ हँ हम तऽ एक दू बेर गेलहुॅं हें नीक लागल जगह स्थान बड़ नीक अय।
हँ आओर सभ कहू की करैत छी?
की करब बैसले छी एखने चाय पीलौ हे आ कहलियै जे बैस रहैए छी। कहलौ जे आमक सीजन छैय अचार आमील तऽ बनेने हेबै।
हँ हँ बनेलियै कनी मनी। अहाँ बनेलहु अहाँके तऽ माइए बना देने हेतैथ आथी अहाँ तऽ कोनो काजक केने छी।
नहि नहि अचार अमील बनेलियैया कनि। बाहरो दैके रहैत छैय तऽ कहलियै जे बना लै छियै अचारो आमिलो। आमटो कनि बनेलियै एक रत्ती।
ओ हमरो देब कनि हमरो कनि दऽ देब कतऽ हय भोज? अपनो सबके दऽ देतै हमरो सबके हमरो सबके के दऽ देतै से। हमरा सबके नहि दऽ देतै?
नहि नहि पात के छनि।
अहाँ जेबै खाय ले से अहाँ जे अहाँ जेबै? खलै।
नहि नहि, हम आब कहाँ जाइत छी खाइ लेल? घरपर दऽ जाइत छै तऽ खा लै छी, नहि तऽ नहि जाइत छी।
हँ। आओर सभ ठीक हइ।
हँ, हँ, और सभ ठीके ठाक छै।
घरमे कि सभ होइया रातमे कि सभ बनत खेनाइ?
देखियौ, कहै छियै जे ओलके सब्जी बनेबै आ कनि। कीछो रोटी चाहे भात बना लेबै।
किएक तँ ओलके सब्जीके एखन स्वाद नीक रहैत छै।
हू, और आहाँकेँ बहिन सभ ठीक ऐ
हँ, हँ, हँ, हँ, सभ ठीक छै, अहाँकेँ तऽ बौआ आब पैघ। भऽ गेल आब एडमिशन कर दियौ।
हमर बेटीगे।
हँ, हँ।
अखन तऽ छोट छै। बदमाशी बड़ पदे। अहाँ अपने स्कूलमे देखबै हेतैऽ करा देबै।
हँ, हम से तऽ कराइए देबै, कनि लेकिन आब पैघ भेलै उमर भऽ गेलै। आ अहाँ किछोमे नौकरी चाकरी। करै छियै, आँ।
आ हो बियाह दान नहि करबै।
हँ, कऽ लेबै।
अहाँकेँ माँ कहै छलकिय जे एहि बेर एकर कहिए देबै नवम्बर दिसम्बर तक।
हँ, माँ उगतायल छै, ज्यादा कनि ताहि दुआरे। कहै छै, कऽ लेब कऽ लेब।
निक हेतै कहलेबै नीके हत कहलेबैसे आब ठीक रहतै ने आब सभ किछु एज पर ठीक होइ छै, ने।
सेहा छै। मायेके देखियौ ने मोन खराब बहुते भऽ गेल छै, आब देखियौ डॉक्टर। तऽ लग लऽ कऽ जेबै, देखाबै लेल।
कहिया जेबै?
देखै छियै दू चारि दिनमे जेबै कनि पाइके एखन दिक्कत भऽ गेल छै तऽ। देखै छियै व्यवस्था हँ, हम्हि। कहलियै जे लऽ कऽ जेबै दू-चारि दिन।
की तोहर पप्पासँ
हमर पप्पा सभ जेथिन हमहु जेबै।
ओ, कहिया जेबी से?
जेबै देखियौ ने अभी नहि भेलै यै फाइनल देखै छियै दू चारि दिनमे।
ओर आम ताम टुटि गेल।
आमे कहाँ फड़ल छलै एहि बेर। कनिक-मनिक फड़ल छलै, ताहिके बाद नहि फड़ल छलै।
आब कटहर भऽ गेल की होइ छै।
कटहर तऽ बिका गेलै कनी मनी छै, से छै, आ बाकी त। कनी-मनी छै गाछमे एहन बात नहि छै काल्हि बनेने रहुॅं हम कटहरे आइयो मोन छलए बनबयके लेकिन ओ नहि खाए छथिन त बनबैमे मोन नहि लागैत छै
हॅं, हॅं कटहरके सब्जी नीक लागैत रहेै छै
अहाँके नीक लागैया?
हँ, हँ हमरा त बड़ नीक लागैत रहए की कहूँ दस दिन पहिले एकटा अपने गाममे ओ मैरे गेल छलै
हँ
आइ फेरसँ एकटा मरि गेल।
ओ खाएब‌ कटहरके कोपता बैसि कऽ
नहि नहि एतऽ हम कहि रहल छी आदमी मरि गेलै से
आइये मरि गेलै?
ओ सीताराम जे छलए सीताराम
सैह, किम्हर के खुशी दी खुशीके घर दिसका?
ओ मीनाक्षीके पापा नहि छलै
ओ
ओहै, ओहै बुझायै! पानि-तानिमे उ दारू पी कऽ सुतल छलखिन तऽ डूमि गेलखिन
उहूं देखियो की भए गेलै! आओर सब की कहू
वैहा, होइ छै
हँ, अखन कतय छी अहाँ छत पर?
नहि, सीढ़ी वाला घरमे बैसल छी
असगरे?
हँ, हँ तु बुझै नहि छिही, लोकसभ खराब छै ओ सोचतै किछ आओरे
ह कोनो बात नहि की करबै इएह दुनिया छै
सएह बात
अहाँके तॅं घरो एहि रोडके साइडेमे
सैहे बात छै, तॅं हम निकलबो करबै तऽ देखे लेत
ओ
हूँ
आओर अहाँके माँके मोन कनेको कम नहि बुझाइत छनि?
हँ पहिलेसँ तऽ कम बुझाइ छै।
कोन डॉक्टरसॅं देखेबै?
कहलियै मधुबनीमे कशलै कुमारसँ देखा लेब
अहाँ लऽ कऽ जेबै अपन‌ माँके?
माँ के, हमहुँ जेबे आ हमर भाइयो जेेतै
नहि नहि नहि अहाँ स्कूटी किनलियै य?
नहि नहि, हम नहि किनलियै हमर भाभीवला छियै।
अच्छा ओ पहिले चढैत छलखिनहे?
हँ अहाँके कतहु जायके हुए त हमरा कहब हम ल क चलब अहाँके।
अहाँ फ्री कोनो रहै छियै जे अहाँ हमरा लऽ के जायब। तहन ओ स्कूटी कहलखिन लऽ क आबि गेलखिन एतऽ।
हँ हुनका त केव छैह।
केओ छैनिहे नहि चलबैवला त अपन एतय तबे आएन लेलखिन फेर केओ अयतन त अपन द देथिन।
कौन छिए बैट्री वला की तेल वला? कौन स्कु अच्छा तेल वाला छैय नीकेह चलाउ अपन अहाँ के होइया चलाल जा नीक बात।
हूँ अहाँके जाइके हैत तऽ अहाँ कहब हम चला लै छियै माँ के भगवानपुर लग गेल छलियै।
अरे हम त कहब लेकिन हमर की कहूँ हम केना कहब अहाँके लऽ जाय लै हमर जे छथिन ने से तौ हमरा ककरो संगे जाइ नहिं दय छथिन ल जेथिन हमरा जत जेथिन। जेथिन तत तहि दुआरे। ओना कतहु जायब तऽ हमरा कहब हम हुनकासँ बात करबै त हमरा जाय देथी भ सकै बाइचान्स।
ह करबै बात और मिथिला पेंटिंग केहन चलि रहल है?
ठीक चलि रहल अइ अखन तब ओतेक नहि बनाबैत छी कियाकि टाइम नहि भेट पबैया बौआ दुआरे।
कोबर तोबर बनेलहुॅं हैं?
नहि बनेलहुँं है कहाँ एखर ओहन फूरसते नहि भेटैया ने बनायब लेकिन आब।
हँ तऽ कनि हमरो सिखा देैतव।
आयब तहन ने अहाँ तऽ एबे नहि करैत छी अहाँके त अपने आब अहाँ बड्ड बिजी रहै छी त अहाँ की आयब हमरा लग।
कनि हमरा अहाँ ओ पार्वती भोला बाबा सभ बनेनाई सिखा देैतहुँ बॉर्डर त हम अप अपनो बना लै छियै।
ह त एबै तहन ने हम सिखायब आयब आब त देखै छियै फोने पर इंस्टे पर देख देख क लोग यूट्यूब पर देख क लोग कते चीज सिखैया।
से तऽ छैहे आब इंटरनेटके जमाना छैय।
हँ हमरा त मन करैया जे दोपटा सब बला पर बनाबी लेकिन की कहु हमर घरेमे बौए नहि पड़े छोड़ैत रहैया तै दुआरे
नै पागपर या रुमालपर दोपतापर एहिसभपर कऽ कऽ तऽ बढ़िया भऽ जायत। बिजनेस एकटा बनि जायत।
अ आओर सब कहियौ आयब नहि इम्हर हमरा अंगना दिश?
अहाँ फ्री छियै एखन?
हम त फ्रीये फ्री रहै छीयै अहाँ जखन एबै त हमरा कहि देब कनि मनी किछ किछ करऽ पड़तै आबि जेबै।
देखैत छियै आधा घंटा मे।
हँ आधा घंटामें आयब त हमहूँ फ्री रहब।
आओर घर के काम सब भ गेल?
भेले छैय लगभग कनि मनी बकी छैय बाकी भेले छैय।
ओ सौस सभ ठीक छथि?
हँ सभ ठीक छथि अहाँसभ अपन कहू।
अपन हमर सभके ठीके ठाक रहै छैय एखन।
ओ